गाँव घर के ठीके छैय।
हँ हँ और की प्रोग्राम अय आइ के?
अरे ओ न‌इ सुनू ने खेती बाड़ी के की केना भऽ रहल छै पाइन बिना।
पाइन तऽ भइए न‌इ रहल छै हमसब तऽ बेस मानसूने पर आश्रित छी।
अच्छा,
काक छै की तऽ दू दीस खेत ऐ कोनो पाइने मे तते आइब जाइत छै ओ नेपालबला तऽ डूबिये जाइ छै। कतौ सुखायले रहै छै।
अच्छा,
कहाँ भऽ पाइब रहल छै ऐ बेर।
पाइनके फसलके पाइन कखनो बेसी पाइन भऽ जाइया। तऽ ओ खराबी कखनो न‌इ होइया तऽ बुखाड़क समस्या ई बड पैघ
नइ आ सुखाड़ेमे रहै छी नॉर्मल साइदे कहियो रहैया इम्हरका इलाका।
हँ अन्नके महगाईके उएह टा आओर कारण भऽ गेलैए।
भऽ गेलैयए।
तहन जे छै से हमरा लगैए। गाम मे बड्ड भोज छलै।
हँ हँ बहुत बढ़िआँ भोज छलैए। सुनै छियै ह ह नहि देख। हँ हँ हँ देख। म उत्साह छनि भगवती देने छथिन मोन छनि। सभचीज छै तऽ किए नहि हेतै बढ़िआँसँ।
भोजमे रसगुल्लाके पे पच छलै। तऽ लोक सबके।
रसगुल्लो छले आम छले माछ रहे मा कोनो चीज एहन नहि। छलेया जे बड़खी के भोज ने बुझाई छले लगै छले बरियाती के भोज होय
हँ लोकसभ खेनिहारके। खूब खेबो कयला जे सभ खाइत छथि ओकरा सभके पेटके। नक्शे बदल जाय छै।
ह
तखन आर किछु अही कहू।
आ मौसम तऽ एखन दू तीन दिनसँ समय नीक के ने ई गर्मीसँ। पानि तऽ नहि भऽ रहल अ लेकिन समय तऽ नीक कर केने अय। आ आ लगन तगन तऽ आब खतम भऽ गेल।
लगन के बादो जे छै से तरकारी सस्ता कहाँ होइए।
हँ तऽ की करते कथी नय पानि होइ छै। जे मार सुखा सब पीड़ित जगह कतयसँ हयत से ने। उपजतै तखन ने सस्ता हेतै।
ह्म ह। चलू हम तऽ देखै छियै जे। लोकसभ अपन आप जे छै से जतेक सरकारके तरफसँ।
हँ।
ध्यान देल जाइत छै किसानसभ लेल तऽ ओसभ अपन आप ध्यान दै छथिन। आओर नया नया उन्नत किस्मके बीज लऽ कऽ ओकरा रोप खेती बाड़ी पर ध्यान कनि तरकारी पर बेसी ध्यान जा रहल छै। त रंग बिरंग के अच्छा आहा कहब- बच्चामे पढ़ै छलहुँ जे नकदी फसल जे अहाँ के। अहाँके ओहिसँ कनि बेसी पाइ होइत छै तऽ जेना ओहि टाइपमे भऽ गेल म। मसरूम ईसभ चीजके खेती जे छै से बेसी आब हुए।
एखन त।
आब हूअ लागलए तऽ।
जेना आब हम बचामें पढैं छलै ने जे कॉफी सबके उत्पादन में। से कनि बेसी किसानकेँ फायदा होइत छै, तऽ ईसभ भेलै अहाँके। कहबै अपना सबके कहबै, भूसाउन-भूसाउन मतलब भूसाउन तऽ वएहे आधारे। छै जीवन के, ओ खाकऽ ओ। एकरति मशरूम खा कऽ पेट भरैवला तऽ नहि छै, लेकिन ओ कॉस्टली। मतलब महगा भऽ जाइ छै।
महँगा भऽ गेल छै। हँ, हँ। छै ओकर बनाबऽ के तरीको कनिक रहै। छै विशिष्ट, तखने ओ खाइतो नीक लगै छै सेहो बात। आ जेना हमरा सबके आलूए, पड़ोरे कऽ ओकरा भुजिया कऽ लेलहुँ। के अथी कऽ लेलहुँ सब तरह से लोग खा सकैय। आ मशरूम ई सब छै जे बनाबैयो के कनि।
हँ भोज-भातमें अपनासभके ओतय पहिने महिला सब। आ बर बनबै छलखिनऽ।
बड़, बड़ी महिले छानै छलखिन हे, एक दिन पहिले सऽ बड़ी छ। छना जाइ छलैय, आब काल्हि बरखी अय। तऽ आइये बड़ी छना जाइ छलैय। दही पौराई छलै, ओ खौरक-खौर। आब देखै छियै जे ओ डिब्बा वला अबैयऽ, समय ए तऽ परिवर्त।
डिब्बावला दही ठीक नहि होइ छै, भले ही ओ स्वाद रहए।
सिन्थेटिक दही रहै छै, कहै छै।
हँ, अहाँ देखबै ओ दही। खेलासँ पेट भरल-भरल, बहुत सुंदर लगै, बड्ड सुन्दर छै। ओयमें नइ कोनो शिकायत छै लेकिन।
लेकिन ओ कधा। किछ ने किछ तऽ रहिते छै ने, जे एहन दही रहे छै दस-दस दिन तक रहे छै ओहिना डिब्बे। डिब्बे पैके, अपना सबके जे दऽ द। रहैयऽ दही, एक दिन जे बाहर रहि जैयत तकर बाद केहन खट्टा भऽ जाइये।
हँ।
हँ, लेकिन ओसभ दही कहाँ होइ छै ओत्ते जल्दी खट्टा, किछ तऽ जरूर ओहि में मिलबैत हेतैऽ। हूं।
अपना सबके ओतऽ जे छै। से लोक आब खूब खाइतो अछि आओर। खुआबितो अछि, खूब खेला आर भोज में। जे खाइ छथिन हुनका खूब आग्रहो कैऽल जाइ छैन।
हँ हँ।
ओ।
नइ आब खेनिहार ओहेन अ समय एहन रहिए नै गेलखिन हेँ। कहाँ ओते लोक खाइ छै, आ लेकिन जे एक-आध तखन आब। की होइ छै जे केओ एहन खेनिहार देखा जाइ छथिन। तऽ लोक ओकरा मने नीक लगै छै खुआबयमें।
खुआबऽमें खाली बर्बादी नइ हेबाक।
बर्बाद नइ हेबाऽक चाही। आब इहो छै, मानि लिअ बचि गेल तऽ आब फेंका फेंकी भऽ रहल अय तऽ आब तऽ मधवा अपनो सबके रोटी बैंक ईसब भऽ गेल ऐं। समय कऽ दियौ बता दियौ जे भाय हमरा बैंचर गेल ए तऽ अहाँ आबि कऽ लऽ जाउ गरीब गुरबामे बँटवा दियौ।
हँ अपनासबके मिथिलामे कतऽ अछि इ।
नहि म क किछ-किछ धियापुत्ता शुरू केला हैं मधुबनी सबमे चलबै छैथ।
अच्छा तहन तऽनीक भेलै आब। हँ
तै ने तऽ जेना हुनका पहिलेसँ कहि देबनि जे बौआ आइ जँ हमरा बचत तऽ तऽ हम अहाँके फोन कऽ देब। ओ अपन गाड़ी लऽ कऽ ऐता लऽ कऽ चलि जेता सबटा, अरे स्टेशन पर धिया बहुत लोक आश्रित भेल रहै छै जे, कियो आइ हमरा खुऐत कियो अथी करत।
हँ हम कहै छी तऽ नीक व्यवस्था भेलै। जे कोनो चीज बर्बाद नहि हैत ओहिसँ।
अय से कनि लोक एहि सबपर ध्यान देबाके चाहि जे भाय जे खेलौ से खेलऊ आ जे बचि गेल ओ एहन लोकके लगमे जैए जे
कहै हमर दाइ माँ जे अन्न नहि फेंकी अन्नके किनको अंग लगा दी। हँ चाहे ओ अहाँ हमसब बच्चा मे जे अक्षत रहै छलै निर्माल के अखनो लोक नदी में फेंक दैए। ओ अक्षत अगर पैनमे निर्मालके रूपमे जाइए तऽ ओ माछ खाइया ओकर चारा।
कनी मनी जे भात तऽ आब तऽ आब तऽ गाममे एहन भऽ गेलैए, जे कौओ कुकुर नहि भेटै छै। की भऽ गेलैए परबा कतय चलि गेलैए।
देखियौ कौआ कुकुर नहि भेटै छै तऽ एकटा चिन्ताके बात छै। लेकिन भिखमंगा नहि भेटैए तऽ ओ खुशीके बात भेल।
हँ-हँ -हँ- हँ नहि तऽ आब कनि बचि गेल, तऽ लोक पहिले रहै ने जे कुकुरके दऽ देलऊ खा लेलक। कौआ लगमे अ छींट देलऊ तऽ चिड़ै चुनमुनी खा लेलक। तऽ हमहूँ तऽ सएह की मनि बचि गेल तऽ धऽ देलहुँ, आ नहि तऽ वैह करै छियै। पोखेड़ मे बगल मे पोखेड़ अय। सामने मे पोखेर अय ओहि मे दऽ देलहुँं जे अपन मांछे- तांछे तऽ खेतै।
एक बेरके बात कहै छी जे हम अपन गाम गेल छलऊ तऽ ओहै निर्माल फेंकय के क्रममे पोखेर के चारू तरफ घूमै छलऊ तऽ, एकटा कनि पानि जे छै है से छ्लैय यैं कोना पर ओय मे देखलऊ किछ कारी सनके बुझैल, देखलऊ तऽ बुझैल आरौ बा ई तऽ मांछ अछि। ई तऽ बुआरी माछ, बुआरी माछ छलै आ बु आरी माछ तऽ अहाँके पिछड़ै छै।
हुँ।
आ। तखन जे छै से एकटा पकड़लहुँ कि दूटा। छलै ओहिमे। ह रे एकबर फेर गेलहुँ तऽ हमरा। मतलब ओ, फेर भोर मे गेलहुँ दोसरो दिन, माछ आम ईसभ अहाँके मिथिलामे अना। मतलब एहि कालमे लोक कहाँ जाइ छैय अरे माछ छैत, ईसभ चीज कतहु रस्तोमे रहत तऽ अहाँके मोन हैयत जरय आब एकरा इग्नोर नहि। कऽ सकैत आन चीज अहाँ इग्नोर कऽ सकैत छी
आ मिथिलामे तऽ कहैत छैय पोखरिमे अपनासभके तऽ माछ बहुत, ठाम के लोक नहि खाइ छथि ब्राह्मण सब मिथिले के ब्राह्मण के, खेन हेते लेकिन अनठाम तऽ अथि करैया हमरा सबके लेकिन, एतोका तऽ हम सब माछ देखे छिय बढ़िया। तऽ।
अच्छा लोक सब, हम हमरा अ मतलब व लोकसभके देखै छियेन। जे गाछ वृक्ष सोन महिना मे कतहु गेलाएथ कतहु नीक ठाम। ठाईड़ पात देखलेथ तऽ अइ टाइम, मे आ छैय जे सोओन महिना मे कहै छैय। जे एहि एठइ एहि टाइम मे कोनो ठाइर लगेएब। तऽ लाइग जयैत जल्दी सुखैत। नए छैय नमी रहै छैय वातावरण मे तऽ लाइग जाइ छैय। हरियर हरियर सब्ज़ी रहैत अछि एहि दुआरे लोक बेसी देखबै। जे ठाइर पात लगबै के जे इच्छा मन मे हेतेन। तऽ ओ एहि महिना मे लगबै छइथ हँ। आ तीरा बीया सब अरदारा मे छिटाईया - हँ।
अरदारा मे छिटाइया नै।
हँ अरदारा जखने होइ छैय। कहै छैय ओईमे तीरा बिया छिटू हँ गाँव घर के, पहिने सनेस मे जे बेटी, बेटी पुतोहु नैहर सासुर जाय छलैयएथ ओईमे ठाइर पात, बिया एतऽसँ एतऽ अहाँके गाछके एम्हर सँ उम्हर भेल।
एखनोहु अपना सभ के जे पाबन होइएा एखने मधुश्रावणी सभ होइत छैय पंचमी छैय। तऽ की जाइ छैय।
ठाइर पात,
ठाईढ़ पात सँ नई जाइ छैर पुतहु के जाहि जुही जकरा नाम, कहि क दियो या जे कहि क दिऔ। ह जाय तऽ छैय उएह प्रकृति सँ जुड़ल छैय सभटा।
ओ। हम देखेइ छिये जे मतलब कहलहुँ नए जे बिआह भेलै ओ अहाँके। आ उम आ विज्ञान मे जे पराहि होइ छैय जे बीज, एतय सँ एतय केना। ओ मतलब ओकरा जे गाछ ओत से ओत हवा बिहाड़ि मे उड़ि जाइ छै तहु सँ ओत सँ ओत गाछ होइ छलैय लेकिन हम देखे जै दिल्ली बम्बई आ गाम ओत सँ गाछ एत ओत सँ गाछ एतौ ओहि नैहर सँ ओई गाम सँ ओय
हा हा हँ आब तऽ देखै छियै जे कोनो कोनो कार्यक्रमो जे होइया
हँ
तऽ आब इम्हर किछ दिन सँ देखै छियै जे लोक के लोक वृक्ष हरियर हरियर गाछ भेंट करै छथिन भेंट स्वरूप दै छथिन एकर की भेलै जे ओ लगा लिअ तऽ हँ
ठीके सँकेत
हँ बताउ अहीं
ई कथी के भेले ज अहाँ वृक्ष पर्यावरण पर ध्यान दियो गाछ लगाव -चीज बोस्त तऽ लोक खरिदिए
तऽ आइ तऽ एखन जे एतेक अहाँके प्रकृति ति भऽ गेलैया असन्तुलित से अहि चलते नै पर्यावरण पर जे हमसब ध्यान नए दय छियै सबटा गाछ काटि लेलहुँ अथी कऽ लेलहुँ जगह जगह रोड एहने छै सब गाछी वृक्षी लोक के नाश भेल जा रहल छै तैं प्रकृति तै असन्तुलित भऽ गेलन हँ